हाँ की समाचार। जाइयै आबाज हँ आबैये।
सब ठीक छी नऽ।
हँ हम सभ ठीक छी अहाँ सब ठीक छी।
हँ ठीक छी बच्चा सब।
बच्चा सब हँ। बच्चा सब आ धीया पुता सब।
सब ठीक ठाक छी।
सब ठीक ठाक छी, अच्छा कतऽ छी भ गेल। नैय हँ खाना खााकऽ ओछानि पर ऐलो हँ तऽ कहलियै एक बेर बात कऽ लै छी हुनकासँ।
की सब बनल छला।
हमरा बनल छला छोला बनेने छलहुँ काबुली चनाके आ रोटी बनेने छ्लो।
अच्छा। आआ। हमर अप।
हमर, हमहूँ हैया आलू कोबी कदीमाक सब्जी बनैने रहोउ। खेलौं, तील कोर पत्ता दिनका ब्राम्मण खुवेने रहौं से। बचल छैला हंऽ।
आइ तिलकोर तरलौ अहाँके। कनि नली तली पापड़ तापड़ धिया पुता सब लै छैन ले ली।
हँ क्यों अहाँ बाहरमे छी कि गाँव मे।
नैय हम में रहै छी।
बॉम्बइ मे रहै छी।
हमर ओ दीदी छथिन रुना दीदी हुनकर अहाँ बहिन लगबै न। आए हुनकर अहाँ बहीन लगबैन।
ह हुनकर बहिन छियैन।
खाना पिना नई भेलै एखन।
नैय बनबे कयल हम तऽ कनि लेटो खाइ छी।
हाँ बाहरमे तऽ लोक बम्बई दिल्ली सबमे तऽ बारह बजे लोक सुतय छीयै नियमे स हाँ बारह बजे ठीके सुतै छी एगारऽ बजे तक खेनाइ पिनाइ भऽ गेल, कनि काल टी वी मोबाइल देखलहूँ हाँ हाँ हाँ
तहन
तहन सुतलौं काए गो छन बौआ बुच्ची सब
एगो बौआ या दूगो बुच्ची या
अच्छा
हाँ
सब गोटा पढ़ाइ लिखाइ बढ़ियाँ करै छथि हाँ सब पढ़ै लिखैये एखन बिआह दान नै करबै, नहि नहि तऽ एखन पढ़ऽ टाइम हेतै तखन ने करबै।
नहि तऽ बिआह करैवला भऽ गेल या लेकिन उहाए आब कतहु
ओहाए पर तऽ सेटिंग फेटिंग हाँ ओएह ने जतह नीक पकड़ात तते ने करबै
आ पहिलुका जमाना नहि ने रहलै जे कनिए टामे अहाँ बिआह कऽ दियौ
आब ओ समय नहि रह जहिना माय बाप खर्च करै छै ने धियापुता तहिना लाइफो करै छै
आब अहाँके पढ़ल लिख
पढ़ऽ लिख किछ बनू तहने सही बात ओ युग नहि छै जे केना मूर्ख चपाट तऽ भऽ जाइत छलै कोनो बात नहि
आ पढ़ि लिख लै छै तऽ पसन्दो अपने रखै छै सेहो बुझियौ
साह इहो रहे छै ने ए-दोसर पर ध्यान नहि रहै मन तककी नहि रहे छै जे काज कैएलक अपने पैसा कमायल सेहो होइ छै मुर्ख चपाट आदमी घरेमे रहि सकैया पहिले लोक झाँपि तोइप जेने तेहने कऽ दैय माय बाप तकरे संगे रहै सही बात नीक कनियाँ हाएत दियादनी के खराब बर रहाए हँ जे रहाए हँ सही बात
धियो पुतो सब कनी मनी खेनाइ बना लैय अपनो बनेलहुँ
बनेलहुँ
गरमी लगैया कि नहि गाँवमे
गाँवमे अपने काए बजे आबै छथि डियूटी सँ
अपने नओ बजे अबै छथिन
आब तऽ भऽ गेले ने हाँ एलखिन तनि अपन हाथ पैर धोलखिन हुनका देलियनि खायइ लाए
ओ अपन खेलथि पिलथि आब हमसभ एगारह बजे खाय पियब
हाँ ओ सब ओ ड्यूटी वला आदमी छथिन ने सुबह सेरे उठऽ पड़ै छै हाँ थाकल रहै छै छथिन आराम नहि हाँ हम सब तऽ घरमे सुतले पड़ले सही बात छै हाँ आ पुरुष तऽ खैट कऽ अबै छै हाँ आओर की मौगी मेहर एक बेर काजो कऽ लै छै एक बेर परि रहै छै पूरुख पात्र तऽ एक बेर गेलथि तऽ एके बेर राति एतेक आराम होइ छै
हाँ आब नहि मोन नीक या तऽ कनि काल छोड़ि दियौ बादोमे कऽ लेब
हँ से तऽ छै हाँ-हाँ
आब धिय पुता छै तऽ उएहसभ कनि मनि
तऽ कनी मनी कऽ लेलहुँ हाँ हाँ आओर की हाँ
आ पुरुषके तऽ से नहि छै ड्यूटी टाइमसँ जाउ टाइमसँ आउ
हँ आओर कि हँ
अहाँकेँ कए गो धियापुता यए
बौआ ये एगो बुच्ची ये दुनू बौआ पैक ये बुच्ची सभसे छोट ये
अच्छा।
ह
तऽ एखन तऽ पढ़ाई लिखाई बच्चा सभ छोट हैत
छोट यऽ पैघ सभसँ पैघ यऽ तेरह सालके बौआ तकर बाद यऽ दस सालके तकर बाद ई बुच्चि आठ सालके नहि
ह ह त तन छै
छो हँ बहुत छोट
हमरा सभके छै पैघ सभ विआह करैवला छै तऽ जाएब नहि भेल छै नहि भेल छै
हँ जखन एकटा के भऽ जायत ने तऽ नम्बर लागि जाय छै अपने आप सभटा भऽ जाइ छै पहिरमे कनि बेसी भऽ जाइ छै। परेशानी कोनो बात नहि छै पढ़बै पढ़ै जाइ छथिन। तखन तऽ अपन लाइफ जकर देखबै तखने ने करबै किछो थोड़े कऽ देबै।
हँँ देखै छियै
ह फन फन पाद खिच मतल तऽ धनायल फिरै छै ओकर माँङग देखबै जे किछु नहि फूरात
हँ नहि से तऽ आब दहेजके ओतेक कम भेल हे लेकिन कि लड़की चाही पढ़ल लिखल तहन तऽ ठीक य
ह
आ दहेज करै तहन तऽ सामाने एतेक महग छै जे
मह छै जे पहिले लोक प दल बन
आब अहाँकेँ दहेजेमे से बेसी तऽ अहाँकेँ सामाने बचते चीजमे सोना चाँदी देखियौ कते महग भऽ गेल।
कतेक महगा एक लाखसँ ऊपर भऽ गेल छै।
ह आब एक लाख बीस
एक लाख बीस हजार देख। त लोगप सोने चद तऽ माग कि रहतै लोकके समाने म रहनेमे पैसा जाइ छै माँग कि करतै
ह
ह धिया पुता के पढ़बे छै ताे मे नहि खर्चा लगे छै। लिखच ले सँ
करइ बाहरमे दुनिआ के महगाई
महगाइ आरू।
गाम घर मे कि हेत एगो मिरचाइयो अपना गाछ मे हेत एो मो कदीमो एगो कोबियो एगो मुरैयो किछ अपन गाम घर कऽ चीज तावला लऽ ती फती लगा दे
ल ह हिग शहरे तक बाहरमे बे करू आ एतऽ तऽ किछु नहि सभटा बम महा कोन एरिया मे रहै छै बम्बई मे
हमसभ रहै छी शन कोलीवारा मे
बम्बइ साइड मऽ नेय
हँ
हँ ओ बड़ महगा शहर छै
हँ हमरा सभ दिसन कनि महँगा मेन बम्बइ छियै नऽ तऽ अहाँके महगा शहर छिये कनि तऽ की पैसा बचतै कमेलहुँ खेललहुँ बच्चा सभके आ की दहेज देबै की करबै
ओ कहने छलखिन हम भेज देने छी हमर नम्बर अहाँ लग नहि छलए नहि नहि हमरा छलए आइ हम बौआ लगी कह हम कहोली हम तऽ नहि चिन्हैत छी जे तहन ओमय मैसेज लेकिन आबेय सब ग्रुपमे छिये चान्हि फला चिलला छथिन एगो ओर सोनी छथिन तऽ हुनकोसँ गपप सब दिन भेल एखन हुनका परीक्षा चलेय छन तऽ हूँ तऽ हमरा नम्बर गेल यऽ ने आब चलि गेल तऽ हमरँ कनि बात करब
हँ करब की हेतै अपन कनि चेन हयब तऽ अपन गाँव घरके बात सब ब
हँ आऔर की कहै छै लोके तऽ एगो अथी छै बात केलास से की होय छै
आब एतय नहि ने अहाँके ओतेक गपशप बिहारी सब अपन गाम घरक लोक काम छथि तऽ कतहु मारकेट भेटल तऽ गपप केलहुँ तऽ कनि अपन लोक बजैमे तनता लै छै जे अपन भाषा बजी
ओतय की छै ने मराठीके घैन बेसी छै बम्बइ सभमे
मराठीके हँ मराठी बेसी छैय
हँ ताहि दुआरे हँ मारठी तऽ बुझैत नहि छी बुझै नहि छै अहाँ हमर भाषा नहि बुझए ओ अहाँकेँ भाषा नहि बुझए
हँ कहतै दुूसै छै तू सभ छीिछी कऽ कऽ बजै छह
नहि कहबै हमरा सबके भाषा इएह छी तऽ बाजबमे अपना धिया पुता मे गप करे लेकिन धिया पुता
लेकिन धियापुताास सब अपने भाषामे गप्प केलहुँ हिन्दीमे नहि बाज हँ की करबै अपन बजबै तहन नऽ ीक हँ हँ हँ आर कि अपने घर सुनेय छै तय कही तू सबी कि छी छी बज नहि कए दिन कहत तू ब उड़ी अतऽ कहथिन बंगाली ख बंगाली ने
तऽ बंगालिएसभ छीि छी कऽ केऽ बजैत छै हम कहिले हँ कनि मनि बात मिलैत छै लेकिन बंगालीमे
ह ह लेकिन गायरो जे पढ़बै ने हमरा हम तऽ ओसभ नहि बुझत की पढ़लकै
नहि आ ओहो पढ़त तऽ बुझबै
बुझबै हँ सही बात सबके अपन अपन बाजैके
हँ तहन आब कनि मनि बुझै छियै एहि दुआरे कि जे रहै छियै
रह लगलियै नऽ तऽ कनि बुझऽ लागल हेबै हँ बाजय नहि अबैय हँ धियापुता अपन छैय
घिया पुता कऽ एक
आब तऽ बम्बइ सब मऽ तऽ बम्बई सब मऽ तऽ मराठियो पढ़ाइ दै छै सभ स्कुलमे
हँ तऽ ओकरा सबके होैत छै हमरा नहि होइए
हमहूँ ने बम्बइमे रहल छियै से बुझि गेल छलहु हम बिहार मे रहे छलियै
हँ हमर दियादनी सभ उमरे रहै छै बिरारे मे
हँऽ हमरो धियापुता सभ मराठी कनि लागल छल अ आब ने एखन किछु दिन से नहि रहे छियै एखन गाव हमर सौस मरि गेल छथिन एखन जे मरबे केलखिन ह तऽ कनि गावे मे एखन छियै
हँ देखियौ तऽ गामे तऽ नीके लोगे छै आब तहन तऽ मजबूरी एतय छै तै लोग यए
ब गाव ते बुझियो एगो अथी तारक छायापन छिये लोक तऽ मजबूरी लोक कि करत दुआर लोक के रहऽ पड़े पेट दु घर के बाप रे बाप गलि गलि कोचल छै बुझियौ छोपरपट्टी सभ एते छै
हँ हमहूँ सभ तऽ झोपड़ेमे छी लेकिन छी अपने घर
हँ अपन घर तऽ से तऽ बड़ नीक यऽ जे अपन तारक्षा य जे कतहूँ घर अपने छिय मेन एरियो मे मेन एरियो मे ह ओकर बहुत मंहत। रहै छै ने आ हमर जे आदमी सभ छथि बिरार मे तऽ हुनका सभके अर बहुत ओटेरीया छै ने ह
हू।
तहन ई रूम भाड़ा केछ पैसा बतैन हॉस्पिटल। चलतन तऽ बढ़िया या ह हमस परे जाय छी द मिनटन्द मिनट पर ओत सुविधा यऽ हरेक चीजके।
ह ह शइन हॉस्पिटल हमरा सभके लऽ तहन तऽ आब कहियो आयब तऽ सभ भेट घाँट करब
हँ कहियो आयब तऽ करब हमहरो आबबे गेल य अहाँ लिख लेने छी हँ हँ आओर कि
गावमे तऽ बड़ गरमी लागैत होत
हँ गर्मी तऽ ज्यादा यए बम्बइमे बढ़िआ छै नहि ज्यादा गर्मी नहि ज्यादा ग अ ठण्डी रहै छै मौ मे बमब सही बात बारह महिना मे कहियो दिक्कत नहि रहय छै मौसम मे।
नहि एतय लोक एगो जाजी मोछा कऽ लोक गाम मे ल लोक ठंडी से मरै या
सहि बात छै ओ कि बुझियौ जनवरिए भरि एगो जाति
ह तऽ छतपर सुतै छी कि घर मे
हम त घरे मे सुसै छी पंखा लाइट रहत ओना घरो मे लाइट आब रहै छै। हँ तऽ निचे छत पर नहि जाइ छै आब कासो वला बात छै हमरा नहि ठीक लागै छै
अच्छा असगरे छै भाय मे
नहि दू दियादी छथिन एगो ओ बम्बइए मे छथिन ओएह मतलब हमरे त हमो अपने रूम छियै हम ससुरके लेने छथिन फ्लाइटमे छथिन तऽ ओतऽ हमर दआनी छथिन ओतहि हमस गाममे छियै एाम
हू
हुनको न गो धिय पुताके एडमिशन गावमे करेली हेँ एखन गाेमे करेलहुँ ह
नीक यऽ बुझलियै गामे के पढ़ाई लिखाइमे नौकरी यतऽ बाममे मराठी
पहिलुका लोक कोन छलै बाहर पहिलुका लोक तऽ गाममे सरकारी अथी इसकुलसँ इंजीनियर डॉक्टर टो बान्हि बान्हि कऽ बाहर जाइ छियै। आब एगो लोको ई भऽ गेले छै आ गाम आब नौकरी चाकरी के बड ब बि नहि नहि दैत रहे सही बात छै
आ प्राइभेट अहाँ करू तऽ करू नहि तऽ पहिले अपना अथीके लै छियै तहन एम्हुरका के
ह।